हेलो
ठीक है अपन कहियौ हेलो हेलो
हेलो
हेलो कतय छियै बिजी अहाँ यौ अहाँके नेटवर्क खराब यए की
ई के नेटवर्क खराब यै यहाँ के
हँ कनि नेटवर्क छै खराब
तऽ नेटवर्क ठीक करू ने एना बात होइ छै बिना नेटवर्क खराबके
केना करू ठीक नेटवर्क नेटवर्क तऽ अपनेसँ ठीक होइ छै खराब होइत छै नऽ यौ
चलू ठीक है खाना पीना भेल
हऽ आवाज अबैय कि नहि
आब कनि मनि ठीक आबि रहल
हँ आओर सब कहियऔ सब
आओर सब तऽ ठीके छै भेल खाना पीना
नहि यो एखन कहाँ भेलै एखन तऽ ओर सब कहियौ नऽ सब ठीक हय गाँंव के हाल समाचार
गाँवके हाल समाचार ठीक ये
बउ गेल रहल तोहर की आम तोड़ऽ लए
नऽ कहाँ गेलै
किएक नहि भेजलहू आम रहै बहुत तोड़ि लतऽ बाब
हँ तोरथिन
कखन जब सब तोड़ि लेते गाँंवला तब
नहि आओर सभ कहियौ ने अहाँ सब ठीक छै
आओर सब ठीक छै पहिले तू जवाब दह त बाबके भेजतह आाम तोरब ले
आँ
हू ह
कही फोन लगााकऽ बाबूके जका आम तोड़ि लेथिन
हँ हँ कहै छी
नहि तऽ गौवा सब नहि रहहि देतौ गौवा सब तोड़ि लेतौ सभ
हू और कहियौ अहाँके दोस्त के की हाल समाचार आशुतोष पेटला के
पेटला के हाल समाचार ठीक छै एकदम चलि रहल छै
आ गाँवमे पचियो भेलैएा दालो तालि बहुत भेलैएा जेथिन तऽ दायलो वाल लतै
हू हू
समझलियौ
हँ छलू
कबहै पापा के कि चलि जा कऽ लऽ लेत
ह अच्छा आबै दियौ तऽ कहै छी
हँ कबहै
आओर कहियौ अहाँ
आओर सब त ठीक चल रहल छै त खाना पीना एखन अहाँके नहि भेलै
नहि एखन कुछ न भेल यौ नहि यौ जान। कहाँ कुछ भेल ह यौ
एखन नहि भेलै तऽ कखन हैत
हेतै अहाँके आब एक बजेसँ नहि होइत छै?
अच्छा एक बजे के टाइमिंगग य अच्छा हाँ कहने रहू।
एक बजे से होइ छै खाना पीना आओर कहियौ सबसँ बात होइया?
सबसँ तऽ बात भए रहल है एगो तोही रहऽ जकरासँ नहि होइत रहले।
हू
हँ सबके हाल समाचार ठीके ने पप्पा उप्पा के?
हँ सब ठीक छै अहाँ कहियौ पानि तानि होइया एम्हर?
इम्हर ते पानि बेजोड़ होइया।
बा
रोज पैने पने भरि।
आब आब की चाही एते बढ़िआँ मौसममे पानि तानि भए रहल ह तऽ? मजा मस्ती करु आराम से खाउ पीऊ लेट्रंग तेट्रिंग करु समय पर। पर ब्रश त्रश कऽ के खाउ पीउ टाइम टाइम श
अहाँके तऽ पानि नहि होइया?
पानि तऽ होइ छै एतौ बढ़िियां पानि के नहि हेतै।
हँ पाइन एखन जरूरी छै ओना नय तऽ गर्मी बहुत रहै ने
हूँ
पाइन नय हेतै तऽ केना चल
हँ
हूँ
ओर कहियौ
ओर सब हँ भऽ रहल छै
ओ इंडिया के तऽ देखते छियै डेली हाइर जाइ छै मैच ककरा ककरा। केकेरा ककरा कैप्टन टैप्टन बना देलकै य ओ हेर जा रहल छै बार बार
कनी गंभीरे के गलती छै ऐमे
हँ से तऽ छैहे आब देखियौ
हूँ हूँ
ओर की होइ छै
हूँ ओर सब कहियौ
की कहलियै
ओर सब बताउ हाल समाचार
की कहू और सब सब चइले रहल छै खाना पीना खाइ छी सुतै छी खाली पढ़ाई लिखाई तऽ साफ चौकटे भऽ गेले समझू तऽ नहिये समझू तऽ पढ़ाइ लिखाइ होइते नय समझू तऽ
किया नय होइए
ए की कहू इसन पढ़ाई लिखाई होइ छै यहाँके खाली खेला खेला उला होइ छै टाइम टाइम पर मारा पीटी बातचीत खाली इम्हरे एमहर घूमऽ फिरऽ के रहै छै बस ओर ई सब कुछु छैहेने एतऽ पढ़ाई लिखाई के
अच्छा अच्छा
और अहाँके कहियो की पढ़ाई लिखाई होइया
भए जाइ छै कहियो कहियो की भगवानके कृपास से सब भऽ जाइ छै
ओ
हूँ
हेलो
तू गाँव जेबह कि नय गाँव जेबही कि नय तू
जेबे
कहिया
जेबै अहाँके देखियो ने ई लास्ट मे भऽ सकैया तऽ हम जायब अहाँके बीस बइस तारीखके बाद ए गाँव जाएब
हँ अच्छा
तब किछ कामे सब करऽ के छै
हमूँ ओह के आस पास मे एबौ कनिक कनि काम हमरो यै कनि अबै छी उम्हरे आसपास हँ
ह तऽ आउ आरामसँ तऽ बातचीत करल जेतै।
हँ हँ आबिए रहल छी।
हँ आउ।
हू।
आओर सब कहियौ अहाँ।
आओर सब ठीक छै।
हू। तब कहैत रहू की से ई यौ हेलो।
हँ कहां
कहैत रहू अहाँ ईसभ खेलाइ छियै खेला कि नहि वॉलीबॉल ईसभ। बास्केट बॉल ईसभ।
वॉलीबॉलके तऽ हम स्टार छीियै जहिा कहू भलीबल के तऽ स्टार छियै स्तर
हँ हँ।
एखन ग्राउंड भिजल छै तऽ नहि जा रहल छैियै डेली। डेलीके डेली जाइतइत डेलीके डेली जाइतइत रहै। रोजाना पाँच से सात हमर उमरे रहैतै।
हू हू हू।
हम हम जाइत रहियै आस्तोष पेटला दोस छै हमार
हँ हँ कत ह अशतोस पेटला लब। आई हेलो। हेलो। हलो। हेलो। हेलो। आवाज न अबबई या ये